खूब खूब खुश रहू की हाल चाल छै।
ठीक हैय हँ ह ठीक चियै अहां
हँ बढ़िआँ बढ़िआँ चियै
हँ ठ घर
हँ हँ मोन ठीक भेल
हू ठीक भअ गेलै नहि घरे घरे पर से दबाइ लेने छलियै उएहमे ठीक भअ गेलै
त ओहिमे ठीक भअ गेलै ओ दिन म फोन सेहो आयल रहे न
की कहलियए
दिनमे फोन आयल छलहुँ हेय
हँ हं हं हं मिस्टेक से लागि गेल रहै
अच्छा नहि हमरा भेल जे बातचीत के तऽ अपना सबके तऽ बातचीत के दिन मे ककरो आओर टाइम देने राहि ने
हं हं कभी मतलब करै छलिये केकरो आओर फोन तऽ अहाँके लागि गेलै
अच्छा अच्छा नहि हम कहलियै एखन किया केलकै तऽ फेर कहलियै जे बातचीतके हेतै भऽ सकैए तऽ उं माने दिनका शिफ्ट बाइ शिफ्ट छै। राति क अहांके आओर ओकर बनायने चियै अहाँके मित्र के
हू
आ हमहु अहां से बात कअ लै चियै आओर अहां के मित्र स बात
सर एगो आओर मित्र हय ओकरो स बात कऽ सकै छी
करबै-करबै-करबै टाइम आबि रहल छै। आब एक दु के बाद ओकरे से लगातार बात करबै अच्छा
हँ कह कहलखिन जे आइ देखियौ राति तक अगर भऽ जायत तऽ ठीक छै।
हँ हमर पाइयो नहि एलै य पाइ आइब जे ते हँ ओहि दुआरे किछु काज मने सोम दिन रुकि जाइ छै। नै
हू
तऽ
हमर ओवाला खत्म भऽ गेलै सरजी
भऽ गेलै न तअ अहूँके आबि जायत हँ हँ छोड़ु ई सब बात चीत सब ई सब तऽ अपन दोसर बात से अपन दैनिक जीवनके बातचीत करै छी
हु हू
तऽ उ कथी कहै छलियै हम हँ कहै ई छलियैए जे ओहि दिन जे छै। से बातचीत होइ छलैए अपनासँबके कथी विषय पर हँ हम अपनसभक जे गामक महादेव मन्दिर छै। ताहिके विषय पर बातचीत होइ छलैए तऽ म खादे मन्दिर कते बढ़ियां रबि दिनके अहाँ के मेला लगै छै।
हँ हँ हँ अत जे छै।
हँ हँ बहुत बढ़िआं मेला लगै छै। एतेक दूर हमरा एतेक दूर मे हमरा नहि बुझ बुझाइय जे ओहेन मेला रबि दिनक ज
हँ बहुत हं स हम सब पहिले जब घरे रहै छलियै तऽ प्रत्येक रविवार
रविवारके रूटीन बना कऽ सभ आओ अहीं ने सोब आदमी आबै छै। सोब आदमी आबै छलये
लेकिन आब तऽ ई भऽ गेलै कि सब आदमी दूर भऽ गेलियै
हँ ह हँ स तैयो जे ओहु में जेकरा मौका भेटे छै। ज जरूर जाय छै। अ छय
तऽ एक बार रैव एक बार रैव के मिलल जाय मंदिर मे
हँ जरूर भेटल जायऽ सब आदमी जे छै। भेटल जायऽ हे ना और और की कहै छय एक तारीक के एक जनवरी के जे छय सेहो अहाँ के बहुत भीड़ देखयके मिलत
हम्म ह से छै।
तकरा बाद की कहय छय चतुर्दसी के मेला सेहो बहुत बढ़िया सँ होइ छै।
हु हँ बहुत भीड़ चतुर्दशी मे तऽ खूब भीड़ रहै छय हँ पूरा गाछी वाछी जाम रोहय छय
सब जाम रहै छय तकरा बाद महाशिवरात्रि सेहो होय छै।
शिव भगवान के जते पूजा होइ छथिन ओ पूरा मे भीड़ रहै छै बिहोत ज्यादा
हँ तऽ ई अहाँ के कि कहै छय मेन चतुर्दशीके जे भीड़ छय है ना ओ एतेके दू दूर मे चायर पाँच गाम छो गाम मे होय नय छै। आहेंन देखा देखी देखा देखी सौंसे शुरु भेले ये लेकिन एतेक बढ़िया से नै होय छै तऽ तय दुआरे जे छय से बहुत बढ़िया भीड़ रहै छै। एतो है ना
हा आऽ
भेटै छै अहाँ कनिक वर्णन करियों त ओकर
चतुर्दशी के मेला मे मेला मे तऽ बैर मिलय केस सोर मिलै है आ ओहि सबके लेल उ तऽ फेमस भऽ गेलै न
ह पवनैतिके दुआरे जे छै। बैर केसौर
हँ एहिके लेल उ हँ बहुत ज्यादा मिलै छै। एहिके बाद बाँकी और जरूरत के सामानो उहो मिल जाइ छय
ह जैसे लोक के जे जरूरत छय प्रतिदिन के जे जरूरत छै ओहो सामान भेट जाय छय छोट छोट मेला सेहो देखै के भेटय छै। यानि छोट छोट समान के दुकानके सेहो देखय
ह हर एक तरह के दुकान आदमी हर एक तरह के भीड़ भाड़ बहुत
हँ ओनहियो अपना सभक मिथिलांचल जे छै। ओ ज्यादा भक्ति भजन पर टिकल छय यानि छय न जेना अपन सभहक छैठ छय नय कोहल जाय छै। जे सभ जे छै। से हँ कहल जाय छै। जे सब अहाँ के उगैत सूरज के जे छय से पूजा करै छय डूबैतो सूरज के पूजा होइ छय तऽ ओनाहियो कहल जाइ छै। जे अपन मिथिलांचल एहि सब सँ जानल जाइ छै। भक्तिए भजनसँ जानल जाइ छै।
सर एकरा कभी भी मतलब पूजा पाठ कभी भी छोड़य के नय चाही सभ कुछ करू लेकिन हमेशा पूजा पाठ के साथ सभ ल' क'
करबाक चाही जतबा मतलब कथी कहै छै। ओकरा शक क्षमता छै।
हूँ हूँ
हँ विश्वास हेबाक चाही अन्धविश्वास नहि हेबाक चाही एनाक जेना अन्धविश्वासके भेलै जे आब जे करथिन से भगवाने करथिन
हूँ
एहन नहि हेबाक चाही मतलब हँ भगवान करथिन जरूर सुनथिन अगर अगर हम आगूसँ करबै तऽ भगवान जरूर सुनथिन हँ एहन तरहके हेबाक चाही अन्धविश्वास नहि हेबाक चाही
हूँ
हँ हमहुँ दू तीन महीनासँ नहि जाइ छियै तीन चारि महीनासँ नहि जाइ छियै तीन चारि महीनासँ नहि हमरा बुझाए
पहिले तऽ प्रत्येक संडे ओकर
हँ रूटिंग बनल छेलइ हमरा बुझाय जहिया सँ बौआ भेलै य न
हूँ देखलियै ने बौआ भेला के बाद घर कते काम भ
हँ हँ हँ उएह तू कहली तै पर मतलब हम तहन गौर केलियै से बात
हूँ हम जब कहै छली कोचिंग बहुत लेट जाइ छलै कभी छुट जाइ छलै कहै छलै कतेक काम रहै छो तोरा घरे जे
नहि काज नहि रहै छै। काज नहि रहै छै। मेन होइ की छै। कनए लगै छै।
बहुत इएह सब भ देखियौ आब कनए छै। एक आदमी ओहिमे लागि गैल आ ऊ काम छुटि गेलै तऽ आब तू नहि तऽ तूही कर हँ आओर महिला सबके जीवनके पथ ते न बहुत छोटी छोटी हर चीज ध्यान रखनाइ घरमे ओ सब त कामे भ' गेलइन हँ
तऽ काज की हेतै काज तऽ ओतबे छै। की कहै छै। खाना बनेबाका से यैह घर अंगनाक साफ सफाइ छै। लेकिन एक्स्ट्रा काज वैह छै। जे एक आदमी ओकरा टांगने रहय
हँ टंगने रहु ओकर कपड़ा धोने हु बीच बीच मे एहन एहन काम कथ जइ छै। हहहह वैह बहुत समस्या भऽ जाइ छै। हँ मतलब कहै के लेल बहुत ओ मतलब बहुत जादेक बच्चा रहल से
बच्चा जे भेले ने बहुत दिन के बाद छोट बच सैह हमरा घरमे भेलैए
हँ ठीक ठीक छै। ने बौआ
हँ बौआ ठीक छै। यानि हमसभ भाय बहिन जे भेलय हमरा ओना सभहक भाय बहिन याद हमरासँ जते छोट भाय बहिन छै। सभक जन्म याद यै लेकिन ओ अनुभव ओ नहि याद यै जे सभ व्यस्त रहै छलैए सभ काजमे लागल रहै छलैए से अनुभव याद नहि य हमर से जे छोट भाय छै ओकर हँ ओकरो जन्म हमरा याद य लेकिन अनुभव नहि याद य जे माँ सभ केना लागल रहै छेलय आब ई पैघ मे भेलैया तब ई सभ सभटा मतलब कथी कहै छै। ओकरा कोनो एकटा समय पर अनुभव होइ छै। जहन लोग बाप बनै छै। तहने बाप बनयके मतलब एहसास बुझै छै। हँ एहसास काज बुझै छै। एना कोनो हँ एना कोनो बच्चा के चोटिया दै छै। लोक कोनो बजा के चोटिया दै छै। हालकि हम तऽ नहि चोटयौबै छी हम तऽ धिय पुता के पहिले से सम्मान करै छी आ मतलब विद्यार्थी छै। से बात विद्यार्थी के लऽ कऽ शिक्षक छियै तऽ
हँ
त नइ मतलब हम तऽ जहिया सँ बारहवी पास केलियै ओहिए सँ एहि लाइन मै छियै
नइ मतलब जते शिक्षक के कर्तव्य होइ छै। ओते करियो के चाही ने तऽ बच्चा पढ़बो न करतै
कमैलो खाय छियै न तऽ ओकर केना ने सम्मान करबै ओकर जएह एके सए दै छै। दुूए सए दै छै। ओहि सँ तऽ हमर घर चलै छै। ओहि सँ आइ तक कते पहुँचल यए गाड़ी फल्ला चिल्लाँ ओहि सँ भेलेया सभटा
हँ हॅ छेलै
कोनो ई तऽ नहि छै। जे ककरो सँ कर्जा लऽ कऽ या किछो ओही सँ भेलैए सभटा त तइ दुआरे केओ केओ हमरा कहियो कहियो पूछ दे छै। सर फलना ठान केिया ने जाय छ घूमेय ले फलना अथी किए नइ करै छै। तऽ शिक्षक के सीमित सुनियौ ने सुनियौ ने हम बतबै छी अहाँ के शिक्षक के सीमित मे रहबाक चाही केओ लोल अलगा के सेल्फी लऽ लै छै। से हम नहि लऽ सकै छियै बात बुझि गेलियै
हँ
कहि देला से नहि होय छै।
लेकिन एगो बात कहु शिक्षको के तऽ जिंन्दगी छै। ओकरो तऽ जियएके अधिकार छै न
नहि छै। जहन ओ पेशा मे जेबै नअ अहाँ स तऽ दू चारि दिन के लेल गेलिय फेर आइब गेलिय अगर असली बने के छै। मतलब हँ अहाँ ई बुझबै जे एहिसँ हमरा एक हजार अबैया दू हजार अबैया ई नइ सही मे अहाँ के मकसद छै। सामने वला के पढ़ेबाक छै। तहन अपन जीवन के त्याइग दियौ मतलब ओ एहन त्याइग नइ दियौ कनि सीमित मे रहियौ हमरा देखैत हैब दुर्गा पूजा छोड़ि कऽ कतहु नइ इन्वोल्व होइ छै। माताजी सँ बेसी लगाब अइ तइ दुआरे हँ ओ माताजी से बेसी लगाब अइ अखने अहाँ कहलियै ने तब शिवरायत हम ओतहुओ नइ जाइ छियै शिवरायत बड़ बड़ बढिया मतलब जाइ नइ छिय मतलब जल ढाइर के चलि अबे छियै मेला में न जाय छै। छियै त माताजी के एहन कृपा कृपा छै जे बस दुर्गे पूजा मे दुर्गा पूजा मे अगर नाचो हेतै तो देखे लऽ चइल जैबे लेकिन फेर दोसर मेला मे नाच हेतै तऽ नइ जेबै देखै ल छै। हँ मान्यता नइ हमरा हिसाब सँ हमरो एहन आरो टीचर छै। ाले छियै एकटा जे सीमित में रहै छै। हम आओरो छै ई नहि छै जे हमहीटा रहै छियै सबब रहै छै खालिक सीमित रहै छै बाजलहुँ काम दोस्त बहीन कम रहलै लोकोग सब मिलना जुलना कम भेलै तऽ ईसभ मतलब सिखायल नहि गेल छै। सिखने छियै एहन ओहन कपड़ा न पहिर सकै कह छी बात बुझ गेलियै ने सात हँ सादा शादी मे रहबै कहबै माँ च किछप